हेलो राघव
हँ हँ कुन्दन
आइ ठीक छै यौ आइ अपन दुनू बात करै छी बनारस घाट के
अच्छा हँ
तऽ बाजू किछु मालूम यऽ बनारस घाटके बारेमे
हम तऽ नहि गेल छी नहि
हमहूँ नहि गेल छी हम खाली सुनले छी छी
अच्छा लेकिन सुनने छियै बहुत बढ़िआँ घाट छै
हँ सुनने तऽ हमहूँ छियै सोच रहल छियै जायके
तऽ एक दिन प्लान बनाबै छी दुनू आदमी
नहि एखन तऽ नहि होएत मम्मी पापासँ पूछय पड़तै पहिले
अच्छा अच्छा तहन दुनू आदमी बनेबै प्लान पहिले पूछि लै छियै मम्मी पप्पा से किएकि अकेले रहै छियै
हँ बात तऽ सही हे तऽ मम्मी पापा मानथिन तऽ कत्ते के बजट रहतै
कतेकके बजट रहतै दस दस हजार रहतै पाँच पाँच हजार रहतै दस हजार रहतै ओहोमे घुमि लेबै गरीबिएसँ घूमयके छै जखन
नहि लेकिन अभी पहिला ट्रिप ये तऽ कनिका अच्छे से न जायब रैसी ओहिसी दैत जे कनी नीक से
हँ रूमो तूम लैके ओतऽ विचार छै
हँ रूम रूम ले त रहब कहाँ
हँ तऽ चलू जहिया प्लान आब बनबै छी दुनू आदमी मिलि कऽ
ह ठीक यऽ काहिय चलैके तऽ जुलाई मे
आ प्लान बनेबै जे बीचमे साइनो रवि पकड़ाबए।
एहि कॉलेजमे छुट्टी नहि अछि?
कॉलेजमे एखन छुट्टी अछि। बुझियौ जे पहिले रिजल्टे एलै हन, एखन रिजल्ट आबि गेलै हन, आब एडमिशन छै आब एडमिशन बुझिय डेट आब निकलले वला छै
तऽ अहाँ बी एच यूनिवर्सिटीमे बनारस घाटक अगल-बगलमे सेहो अछि।
अच्छा कोनो बात नहि अगर अगर ई दस दिनमे बना लेबै तहन तऽ चलि देबै नहि कनि लेट भऽ गेलै त तखन हमर एग्जाम पकड़ा जाएत।
काहिया एग्जाम
एग्जाम बुझियौ ने जुलाई तक पकड़ा जेतै
जुलाई तक
हँ जुलाइके फर्स्टे वीक या सेकेण्ड वीकमे आबि जेतै एग्जाम
कखन अह कहाँ ट्रेवल कर रहली सिगी
एखन नहि एखन तऽ रूम पर जा रहल छी कनि स्टेशन लग आयल छलियै
की कोई आ रहल नी ह
नहि ओनाहिते टहले बुलय लए आयल छलियै
हँ ठीक यए
तब आओर सभ बतैयौ
सब तऽ नीक हेलो
हँ
बनारस घाट के बारेमे
हँ
किछु सुनले नहि छिये अहाँ कोइ दोस्त वोस्त नहि गेल यै अहाँके
दोस्त सभ गेल छै तऽ ओ अपना लए गेलै हमर आत्मा लऽ कऽ थोड़े गेल
लेकिन किछुियै ने कि केहन छै रूम एते पड़त याँ याँ जायब घुमे ई जगह बढ़िया य ई जगह बढ़िया न य
ओ तऽ चलबै अपना सभ तऽ घुमि लेबै तऽ देखिए लेबै ओना सुनै छियै बड़ा नीक जगह छै
नीक तऽ जगह यही यए सुन ले तऽ ठीके यए लेकिन पूछ लेती ककरोसँ तऽ ठीक रहती त जायमे
अच्छा पूछबै एकटा छै कबीिलपुर के दोस्त ओ गेल छै दू तीन आदमी से
आ भात वात तऽ हम खूब सुनै छी कि बनारसे घाट आरती खूब नीक होइए साँझके बनारस आरती गंगा घाट पर
ह्म
ओहो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहैए एक बार लाइफ टाइम मे
तब की कहै छियै प्लान बनायल जाय ने
हँ बनाउ प्लान बनाउ मम्मी पापा से पूछ हम पढ़ले की बाजै छ तू एक बार कन्फर्म कऽ लेबै तऽ तखन ठीक रहतै
हँ हूँ मम्मी पापा से कन्फर्म भऽ जाय जे छै कुनु ठीक छै आबैत आबैत आबैत आबैत जखन लॉगे रूट पर जा रहल छियै तऽ आबैत आबैत लेटो भऽ सकैए
अ य बिलकुल भहु सकी है तखन अ भजियौ पहिे मम्मी पापा से पूछब तखन बादे प्लान बनाब
ह्म
देखै छी की होतै की नहि होतै
ह फेर बस पहुँचै वला छी आब जाय घड़ी ने पहुँचलियै
ब्रसके तऽ फूडोसभ नीक यए ठण्डा अइ बनारस तिपान
हँ
सबब एक से एक यै वर्ल्ड फेमस ही यै
हँ चलयके छै एक बेर अपना दुनू गोटाके प्लान बनबै छै जायके छै
तऽ कोन कोन घाट घुमे जायब हम एगो मणिकर्णिका घाट के नाम सुनलेै बहुत फेमस छै
अच्छा
ह आओर भी घाट है दरभंगा घाट ही है अपन दरभंगा महाराज
तऽ ई तऽ खैर दरभंगा महाराज तऽ अपन घरे भऽ गेल
तऽ भऽ गेल दरभंगा महाराज देले छथिथुन उधर जमीन तहपे बनल है दरभंगा घाट
अच्छा
बहु् एक्सपेंसिव या महँगा घाट यै
हँ कहाँ दिन सुनै छियै इएहसभ बात छै घुमलियै हन बनारसे जायमे आब अथी छै
हँ
बनबै छियै प्लान एक दूटा अपन सब के दोस्तो छै जेना आयुष सबके लऽ लेबै
हँ ओ सब पूछ ले ओकरो सबसँ जायके मन या ओकर सबके तऽ बता देब बजेट बाद मे दिक्कत न होइ उधर जा के खाय पियएके ह बकी बोटिंग वोटिंग तऽ उधर सस्ते होइ है पचास रुपआ सए रुपए में भऽ जेतै एक राउंड दू राउंड एनाएते
हँ हँ
देखू उमहर सब टाइप के सुविधा रहै बोट रहे य मछ माछ मारे वाला जे चलबे छै से वला एक उस टाइप के बोट रही है से महगा पड़त ह हजार दो हजार चार्ज य
ह्म ह
तऽ अहाँके कोन विचार कोन पर जायके चाही
बनारसे चलब
नहि नहि बोर्ट पर कोन जाइ के छै बनारस तऽ जेबे करब
बोटपर त गेलाके बाद तऽ प्लान बनेबै
अच्छा गेला के बाद
हँ एखन प्लान बना क की करब सभ चीज प्लान बना लेब तऽ कहावत छै सोचल बात जल्दी नहि होइ छै तऽ एका एक प्लान बनायब चलब ओतय जा कऽ ने वोट तोट के बारे में फाइनल करब जे कयपर जाइके छै
हँ उधर के सबस फेमस ठण्डाई भी आइ किया
हँ हँ
पान उधर परोनोर सब खूब आबै या
हँ
बनारस केँ घाट पर तऽ आहा के की बिचार बता देब हमरा
तब फेर फोनपर अयबै तऽ बतयबै
आ त टिकट उकट के की करै के छै
की करबै प्लान बना बनबै छियै तऽ काटबै की करबै कटा लेबै आ कि नाउ छियै भऽ जेतै टेलीफोन अहीँ करब कियकि हमर रिचार्ज खतम खतम यऽ
हे ठीक ओ तऽ हम करब तऽ टिकट टिकट के की कटबै के छै कि ओनाहिते जाय
नहि यौ कटेबै
कटेबै तऽ स्लीपरमे कटब तऽ पहिले कटबे पड़तै ने रजिस्ट्रेशन के
हँ
रिजर्वेशन के तऽ पहिले कटबै पडै या
है तऽ तात्कालो लऽ सकैत छी
तत्काल तऽ कनि महगा पड़तै
हँ
ह ओते महग मे गेला सँ कोनो फायदा नहि यै अहाँके की विचार य यहाँ तत्काल से जाएगे स्लीपर से कि जनरल से
नहि नहि स्लीपरेसँ चलब
सिलीपर सेे तखन जाके कटवा लेब स्टेशन पर ट्रई करब साइड डोर साइड अपन लेबेके साइड रहे तऽ कोइ डिस्टर्बेंस नहि होय ओहिमे
हाँ
आ खाय पियै लेल सामान तखन बनाइएके लेल ल आयब घरूम पर से अपन
हँ बना लेबै
कोनो ठीक नहि फेर आब ओकर साथ साथ कनि हाइजीनो मे मेंटेन आओर रहै
हाँ
तऽ ठीक है फलायडम समझूता
दुनू गोटा फोन करबै त बात हेतैय चलबै
अच्छा तऽ ठीक हइ तऽ हम प्लान डने समझै छी
हाँ
अ तऽ की कहलहु कि अभी कनिका रुकैके चलत दस पन्द्रह दिन एखन कनि पाइ आ नहि आएब हमरे पास
हँ हमरो अरेंजमेंट करय पड़त
ह तखन कहलहुँ की दस पन्द्रह दिन कनि रुक के चलब
कनि कर्जा तर्जा हेतै तऽ लेबै आ नहि तऽ जमीने जथा बिकतै तऽ बेचबै चलबै
ह ओ नहि नहि ओना नहि करब ठीक य तऽ बात करब अब अहाँ से आइ रखू छी अभी तऽ
हँ ठीक छै
ठीक छै ठीक हइ बस रखै छी